कि हाल, कि हाल चाल?
ठीक है। अपन? अपन ठीक है?
ठीके ठाक।
ठीक छै खाना बनेलहुँ? खाना बनेलहुँ?
खाना, नहि बनेलहुँ हें। आब जायब।
हमहुँ नै बनेलहुँ हेँ। बुरहा नहि जेता नोत खाय ले। हमहुँ नै बनेलहुँ हेँ। हुनका लेल मात्र बने रोटी बना देबानि, अपना लेल चावल भात बनायब खायब।
अपन पेट पेट छै कनि लेटे के बनायब। पुरुष पात रहै छै तऽ कनि टाइमलिए रहल। अपने छी तऽ कनि लेटेसँ बनायब।
हमर नहि जेथिन। बौआटा जायत, आ ओ नहि जेथिन।
बनायब तऽ हमहूँ। एहेन बात नहि छै। मुदा कनि लेटेके बनायब।
आओर सब ठीक है? आओर सब ठीक है।
हँ आओर सब ठीक है। आ बहिनो के कहलियनि जे ई एप खोलि लिअ, जे बातो करयमे तऽ बढ़िआँ रहत।
हँ ओझा के कहने छलियैन हेँ। ओझा ओझा नहि करथिन। हम नहि बतेबै। कहलखिन हमरा नहि खेढ़ी पड़े के, बजऽ लगलखिन। हुनका आब कहबे नै करबै ईसब जाउ।
हँ नहि करथिन तऽ अहाँके तऽ दूटा मोबाइल अइये।
हँ हम नहि हुनका कहबनि एहिसभ बारेमे।
हं नहि कहबैन।
आओर सब अइ ठीक?
हँ आओर सभ ठीक। ओजका मौसम तऽ बहुत सुन्दर अछि। हमरासभ दिस, अहाँसभ दिस केहेन मौसम अछि।
एक्के रंग अय। एम्हरो ठीके यै मौसम।
ठीके अई?
हुम्म, एम्हरो ठीक है।
पाइनि ताइन पड़ैया?
पाइन नहि पड़ैया। झिसी होइ हइए। आओर पाइन कहाँ पड़ैया।
कोलका मौसम एतेक सुन्दर से तऽ लाइटो देखै छियै, कतेक सुंन्दर से देने अछि।
एक दू दिन से लाइटो रहैया न। लाइट थोड़िये रहै छलए। दू दिन से रहैया। मौसम ठंडा य तऽ लाइटो रहैया।
नहि तऽ गर्मी रहिते तऽ लाइटो नहि दयते।
हुम्म लाइटो नहि दैते। मौसम ठंडा अय तऽ भगवानो सब लाइटो दैत छथिन।
गाँव घरके सब हाल समाचार ठीक अइ?
हँ सब ठीक अइ जहिया से ठीक अइ।
माँसँ गऽप होइए?
दुपहरमे भेल छलय माँसँ, ठीक- ठाक अछि।
की सब कहै छलैथ?
हाल समाचार ठीक- ठाक, बड़ नीक, सेह सब।
आओर कहू गप नहि कोनो कहलथि।
नहि कहलथि आओर कोनो गपनहि, आब फेर ओकर बाद थोड़े काल मे। चेनसँ तऽ फेर ओकर बाद--हुँ। आओर सब, आओर सब ठीक ऐह, की सब बनायब खेना य?
खेनाय बनायब। रोटी बनायब, आ केरा द गेलये फी प्रीति अंगना से दऽ गेलथि हे, ओकरे चाहे कट कचका दऽ गेलथि ह, छअ छिमी तऽ ओकरे कहै छियै। तरुआ अपना लय कऽ लेब, केराके तरुआ रोटी खा लेब, दूध रहत।
हूँ हमहूँ जाय छी अपना ल भात बनायब, काल्हि सोम करब ने नै हमहुँ जाय छि अपना ले भात बनैब, काइल सोम करब ने।।
हँ, काल्हि सोमवारी चालू भऽ जायत। आब तऽ साउनक सोमवारी आबि गेल।
हँ, काल्हि हमहुँ करब, कहलियै अपना ल भात बना लय छी, हुनका रोटी बना देबनि बुरहा ले।
पाँचो सोमवारी करय छी?
हँ, हँ। पाँचो करय छी, खाना खाय छी अरबा- अरबैन, आ फलहार तलहार नहि करय छी।
हमहुँ नहि फलहार करय छी, हम तऽ सब किछ पाँचो करय छी आ सब किछ खााय छी।
नहि -नहि सब किछु नै खेबाक चाही।
अहिबेर हमहु कहै छियै, जे अरबे अरबैन खैब।
हू।
हँ, पाँचो करब, अरबा -अरबैन खायब, अपना सब तऽ, सक्राति स करय छी ने?
हँ, तऽ अपना सबके काइल्हे से हैत, पूर्णिमा बालीके अठाइस, अगिला अठाइसके बाद से हेतै।
पूर्णिमा बालीके तीन तारीख से हेतय।
हँ, तीन तारीख स पंचमी दिन स।
हँ, पंचमी दिन स आब तऽ। पंचमीयो लैगचा गेलै, विषहारा माता एतथि।
हँ, हँ, तीन तारीख स चालू हैत।
हँ, मधुश्रावणी कहिया छी?
पता नहि, तेरह कि पन्द्रह दिनका छी, आब कहिया छी कय तारीख के से नहि बुझलहुँ हँ हम।
सत्ररह के हैत, नहि बुझल छलय?
नहि -नहि हमरा नहि बुझल छलय से सभ।
सत्रह तारीख के मधुश्रावणी छी।
छोटकी काकी शनिके टेमी कोना पड़तै, हम कहलियै नहि कहब, बुझल
स सत्रह तारीख के मधुश्रावणी छी।
हँ, हमरा बुझल कहलियैन काकी के, हमरा नहि बुझल अछि। केना
साड़ी सब लेलहुँ?
नहि लेलहुँ हें, घर मे मूड़न भेल छलय बौआ के, सेहे वला पहिर लेब। एखन नहि लेलहुँ हें।
अहाँके मोबाइल पर की होइये आवाज?
फोन करै छथि खुशी।
काटि दिऔ ने।
जे काटि देबै काटि दियैन।
हुनकर नम्बर पर काटि देबनि एहि नम्बर पर सर के चालुए रहत।
आओर सब ठीक ठाक।
हँ आओर सब तऽ ठीक अहि। ठीके ठाक पुरूख पातके तऽ नोत छैन्ह ओ सब तऽ रंग बिरंगके खेता।
हमरा घरमे बौआ जेताह आ आदित आदित मोहन जेता। बाबू बूढ़ा जेबे ने करता पता नहि किया नहि जाइ छथिन हमरा होइये ह कथी द्वार नहि जाइत छथिन ई नहि कहब।
पता नहि किछो हेतनि अपना मोनमे मोनक बात त हम अहाँ नहि बुझबै ने।
हँ ताहि दुआरे ओ नहि जेताह। कहलखिन हम नय जैब
आ बहिनके भऽ जेतनि तऽ बहिनोसँ गप्प करब।
हँ हमहँ जोर लेतहुँ ने बहिन के।
हँ बहिनक के भऽ जेतै।
ओझा के कहलियनि तऽ ओझा कह नहि ओहि सबके फेरीमे नहि जाय क काज छै ई ओ कहलियए हुनका बतेबै और की केकरो तऽ बतेबय।
के बात कहै छथिन तऽ पुरुषसभ तऽ नहि करता तऽ चलतनि हम सब तऽ घरमे रहे छी महिला लोक छी हमरा सबके लेल तऽ बहुत नीक अइ। पाँचे से, दूए से, एके से बहुत फायदा के लेल हे पूुरुष पात
हम नहि कहलियए कहल ओझा के कहलियनि तऽ बजऽ लगलखिन हुनका कहलक चुन कहला ने पपा के कह बक हुनका नहि कहून तहुन।
तैँ ने हुनकासभ लेल तऽ नहि करताह अपनासभके लेल तऽ बड्ड नीक अछि। बैसलसँ बेगारू अच्छा बैसलमे के देत।
छैेहे की के देत अपना सबके।
घरसँ बाहर जायब तऽ कहते फलाके बेटी गेले हे फलाके पुतोहु गेले हे कतय काज करै छैय, एहिमे तऽ कतहु जाय नहि पड़त घरेमे छी। सब काज करितो छी।
हँ खुशी करै छलखिन तऽ अहाँ बातके बात खुशीके से बात चुनू, चुनू खुशी वला कऽ सकैत छथिन।
नहि बीस मिनटके बाद।
बीस मिनटके बाद खुशी करथिन।
खुशी कऽ सकैत छथिन अहाँ
हँ तऽ हम हम नहि करबनि तऽ खुशीसँ चुनमुनके एखने भेल छलनि हँ तऽ खुशीसँ अपन कऽ लथिन चुनमुन।
हँ कऽ लेथिन हमहुँ करब अहाँके दस बजे रातिमे एक बेर फेरो।
हँ एखन हमहीँ कयने छलहुँ हँ ने।
हँ एखन अहाँ कने छलहुँ हेँ, हम अहाँके दस बजेमे करब। सुतय लए जाय लगबै ने
तहन हमु क देबय काजल आइ नहिे केलत हमरो ने।
करतथि करता हुनका नहि हेतनि हुनकर ओहिमे स्कोर पुरि गेलनि आ काजल के ह तऽ अहीं कऽ लेबैन।
हमही कऽ लेबनि काजल सँ। ठीक छै जाइ छियनि खेनाइ तेनाइ बना लेबनि तहन कऽ लेबनि।
हँ खेनाइ पिनाइ की सब बनायब?
रोटी जाइ छी बनेएब अपना लए भात बनाएब आलूके भुजिया जाइ छियनि बना देबनि बुरहा ले।
ओ भात आलू भुजिया खायल हेएत?
दालि यऽ दिनका दिन बाला दालि बचले य नै,
अहाँके समान तऽ हम ऑर्डर कऽ देलहुँ बेसन टा नहि भेल।
बेसन मङ्गा देबै।
आब तऽ एते सुन एते सुन्दर एप दऽ देलक जे घरे बैसल सब किछ लियअ कतौ जाइयो के नै काज घरमे दओ जायत दू पाइ सुुधो मे देत।
हूँ केना देलक आ कोन चीज कि जएह हमर जतनि समान हमर छल ततनि केलियैए।
हँ ततनी कऽ देलहुँ हेँ खाली अहाँके ओहिमे से बीस टा पच्चीसटा रुपैआ उगरिते तऽ बर्तन धोय बला साबुन हम जोड़ि देलहुँ।
नीक केलहुँ तहन ओहो तऽ नहिए छलए नीक केलहुँ।
ह तऽ चारि टा साबुन बर्तन धोय वला ओहिमें हम जोड़ि देलहुॅं कहलियै दस बीस रुपआ एकाउंट पर रहि जायत। तऽ ओहो दिक्कत हेएत।
से नीक खेलहुं झुन्नी ओकर नीक रहै छै बर्तन तन मजै बला अहाँ सामान मांगेबै त ओहि मे जोड़ि देबे लोहा वला झुन्नी पैघ में, दस रुपआ बला दूकान सब मे नै, अहां ज़ेहन पाँच सौ के हॅं,
हमरा अहाँ के लेल तऽ वएह झुन्नी बर्तन साफ करयवला बड काज और चीज कोन काज आब तऽ देखै नै छियै, ऑनलाइन मे मिशो फ्लिपकार्ट एमाजोन सब पर मंगाउ जेहन मोन होयये एहन पसन्द करू मोन होइये त लियऽ नहि मोन हैत नहि लेब दोकानमे तऽ जेबै पसन्द करबै नहि लेबै तऽ ओहो खराप लागत। दोसर बेर देखैेेए नै देता अय मे तऽ जेहन मोन ये तेहेन अपना नजैर से देखू नहि पसन्द भेल पहिर लियअ फोटो घीच चा लियऽ वापस कऽ दियौ।
छैहे कि।
आब तऽ घरे बैसल एते सुविधा द देलक जे सुविधा के ते जवाब नै। हमरा अहाँ लेल तऽ बहुत नीक कऽ देलक कोनो सामान नहि छूट टै छै राशन सामान लियऽ शृंगार के लियऽ कपड़ा लियऽ लियऽ लत्ता लियऽ थारी लियऽ बर्तन लिय माय बाप छोड़िके सभटा भेटत।
हमरा लए नहि सनिहैथ आंटा ह।
मेए बाप छोड़ि कऽ सभकिछ भेट जायत।
छहिए कि।
हमरा अहाँ लेल तऽ बहुत नीक केलथि।
हँ ओजहा के कहलियैन अहांक ओजहा कहलथि तऽ फेर मंगेएब तऽ फेर पाइ देबै एक बेर नहि ने निकलैत रहै छनि हाथ से हुनका।
की करबनि हुनको त बड़ टेंशन छनि ने ए तीस दिन पर एक बेेर पाय देतै तह अहाँ जे हम तीसो दिन मँंगगबनि तऽ ओ कतयसँ देता। जतबे रहतनि ततबे ने ओ करताह। पाइके काज तऽ पाइए करत हमरा अहाँके कतयसँ एतेक पाइ आयत?
हँ छैहे कि कहल कि ने।
अपन लोक कतऽ से पाइ अनतैथ।
हँ कहलखिन लऽ लेब, कहलखिन फेर सामान लेब तऽ लऽ लेब
हँ की करबा कहत तऽ परबे करत त हुनके अपने दू टका के आमदनी नहि कमाई छी तहन तऽ हुनके आश्रित पर जीबय पड़त। नहि हमरा अहाँके कतऽ जायब? कतहु जायके मौका तऽ नहि भेट रहल अछि।
छैहे
कतऽ जायब नीतीश अहीं अङगनामे अछि।
हँ-हँ नीतीश हमरे अङ्गनामे बदीसँ ने लट्टू की कतय लऽ कऽ खेलाैत अछिइ।
तऽ आइ रवि छलनि हे तऽ भरि मोन खेला लैथ।
नहि सर लंग इसकुल ए ह नहि पढ़ल नहि लिखल
आइ दुनूमे तऽ छुट्टिये छै।
तै खेलयमे मस्त छै दुनू गोटा।
आइ तऽ सडेके दिन छलनि हे हुनका सभके तऽ मौजे मस्ती करबनि बच्चाभके तऽ सभ क्ता मे एकटा दिन भेटैया की करबै ओहो मे तऽ खेलेत अछि
छैही
जहिना हम अहाँके पुरुष पातके कतहु नोत रहैया तऽ कहैत छीै आइ रेस्ट भेटल तहिना तऽ हुनकोसभके सभ प्तामे एके दिन भेटैत छै ने
हँ।
तऽ की करताह
टिनकू से भेल छै टंकु आइ छैी
हँ टिनकू ठीक छै हुकी ठीक रहतथि मोन खराब छनि फेर गोटी खेलाथ जहाँ नो बजतनि की फेर दर्द हेतनि ते फेर सुइया लेता टिनकूके बहुत दुःखक कथा छ हुनकर दुःखके अन्ते नहि छनि केओ दबाइ नहि देतन दुःख थोड़े बैठि लेतन
न
दुःखे कै बाट पै ने बाँटयवला चीज रहितै तऽ कनि-कनि लोक बाँटियो लेतै ओ चीज तऽ बाँटयवला नहि होइत छै।
अइ हे परेशाने रहै छथिननक
ह परेशान छैथ बहुत परेशान छैथ
ठीक नहि ने रहै छनि मोन ताहिपर परेशानिेमे हरदम रहै छैथ
बहुत परेशानी जकर जवाब न छै।
हूँ